हेलो
हँ बाबा गोर लगै छी
खुश रहू खुश रहू खुश रहू की हाल-चाल छै
ठीक छै अहाँ सबके
सभ ठीक छैय, सभ ठीक छैय। की सब होइ छैय रे?
किछु नहि होइ छैय अहिना अखन चलि रहल छैय थोड़ा गर्मी छुट्टीे कऽ हाल-चाल तऽ हमर धिया-पूता सबकेँ इन्टरटेनमेंट होइ छैय।
हूँ
की होइ छैय।
की हेतै ठीक छैय खेती-बाड़ीके समय छैय पानि-तानि होइते नहि छैय एखन। ओ भोजन-भात भऽ गेलै?
हँ भोजन-भात भऽ गेलै।
चलू बाल-बच्चा सभ एखन गामे पड़ अछि?
गर्मी छुट्टी चलि रहल छैय न
हँ हँ
आम-ताम फरल छले कि नहि?
छलै कम-सम छलै एहि बेेर बेसी नहि छलै। खाइ जोगरक छलैए।
अच्छा तब तऽ भेलै कि तत्ते लेट फरल छै तत्ते निको होइ छै तऽ भेलै न
ह्म आओर सभ पाठक जी की करय छथि
हँ एखन धरि तऽ चलि रहल छै हल्का-फुल्का काम धंधा
ह्म्म स्वस्थ रहै छथि ने
हँ ठीक छैन्ह एखन
उँह
नानी ठीक अइ
ठीक छथिन ठीक छथिन हँ आब अवस्था भेलनि बेसी की ठीक रहथिन तैयो जते अवस्था छनि ताहिमे ठीके छथिन आ कनि मनि तऽ अवस्था भेलाके बाद होइते रहैत छै ताधरि आ से दुःख
हँ ओ तऽ सभके जवानो लोककेँ लागल रहै छनि तऽ ओ तऽ बूढ़े बुजुर्ग
अरे ओसभ तऽ पुरान जमानाके लोकसभ छथि तय दुआरे अखन तक ओ एतेक अवस्था मे एते स्वस्थो छैथ आब त चालीस साल तपैत तपैत ओछै अइन घ लय छै
हँ खान पान के
हँ सभटा दूषित भऽ गेलै किछु शुद्धता छैइएह ने बचल अपनो जे लोक उपजा कऽ खाय तऽ ओहिमे तऽ एतेक खाद ताद पड़ैत छै ने जो शुद्ध रहिते नहि छै बाजार सँ कीनि कऽ लाउ सबजी तबजी तऽ ततेक ओ किछ अथि किसानसभ उपजाबै छै से दबाइके प्रयोग करै छै सब जहरीला भ जाय छै
कीटनासक बेसी
हँ बेसी उपयोग छै
ओइ खा खा कऽ ओ सभ बिमार भऽ रहल अइ
के बस पाचन तंत्र कमजोर भऽ गेलै सभकिछु भऽ गेलै किछु पाइचते नइ छै लोक के कमे अवस्थामे एक सै तरहक बीमारी
सबस बड़का तऽ गैस के बीमारी छै
सभसँ पैघ सभ घर मे एकर प्रसार देखै छियै की होतै पेट ठोकैत रहता पुछबनि की भेल ऐह फूलल अछि पेटे फुलि गेला गैस बनले अछी यो ई तऽ नब्बे परसेंट घर मे छै
ह तेकर तऽ कोनो ठीक इलाजो नहि छै
नइह नइह किछु नइ किछु नइ कहता जे खान पान सुधारू कथी सुधारु भेटते नइ छै शुद्ध तऽ की सुुधारतइ लोक
खाइए पियएसँ होइ छै तऽ सुधार ककर कैसे कयल जाय
हू बौआ सब ठीके बौआ एकटा गाम पर अछि एकटा तऽ ओते अछि बेंगलोर मे
अच्छा
अपन काज उद्रम करैया
अच्छा आ बौआके एडमिशन भऽ गेलैन
हँ फोन केने रहए एडमिशन करेलकै आ ओ जूनियर क्लास होइ छै ओ खेलइ वला जेकरा ह प्ले स्कूल कहै छै न
हँ हँ
तई सभमे जाइ छै एखन खेलइ धुपै छै ढठएतै अपने फेर ठीक भऽ जेतै न ओना एकटा सर सरकार के नीति छिय पढ़ाई मे जे बाल बच्चा छोटस एडमिशन करा दियौ स्कूल मे गेल गेनाइ सिखतय दाठियेतइ जकरा कहय छियै आ नै त ऐके बेर लोड द दइ छै तऽ ओतऽ कनि ओकरा भारी पइर जाइ छै न तै खेलाइते खेलाइते पढ़ाइ सिखा दै छै नीक व्यवस्था छै
हँ शुरुआती व्यवस्था तऽ ठीके छै न
हू हू
मोहन पाँच साल के भऽ गेलियै तखन गेलिय इसकुल आब आब बच्चा सब छूटल जाय छै आबक बच्चा सब के सही समय पर भ जाय छै
हँ पहिले तऽ पाँच साल सात सालके होइ छलै तऽ ओ गमक प्राइमरी स्कूल नीचाँ मे जे बोरा लऽ कऽ हमरा सब तऽ बोरा पर बैस कऽ पढ़ने छी प्राइमरी स्कूल मे बोरा ओछा दइ छलिये ओ पार्टी ल जाइ छै पेनासिल लकड़ी के बना कऽ तइ पर लिखे छलहु हे
ह हँ जूग बदलि गेलै लेकिन तइ जमाना के जे छै पढ़ाइ लिखाइ से आब कतबो टेंडर बदलि गेलै कतबो सुविधा भऽ गेलै तऽ एतै
उँ नइ शुरुआतमे तऽ वैह पहिले अ आ सअ शुरू होइ छै चाहे कॉपी पर लिखियौ या सिलेट पर लिखियौ शुरुआत तऽ अ ये आ स होइ छै लाइने घिच कऽ
लोक लग कनि अथियो कम छलैए ने पाइ कौड़ी कम छलै दिक्कत छलय आ सिलेट पर त एक बेर लिखलउ मिटा देलियै एक सै बेर लिखलौ मिटा देबै आ कॉपी पर कते पन्ना देकचैत रहब सेहो छलैया दिक्कत न आब तऽ लोक के अफरजाद पाय छै अपन कोपि कोपी दगने जाय यै
हँ तऽ दू पैसा लोक कमेले तऽ संसाधन बेर गेल छै न सबकअ
हू हू हू हू
चलू जमाना छै बदलाव के साथ बढेत जाइ छै
हू हू हू बौआ सब के कत कते दिन रहि गेलियै आब बाकी कि भऽ गेल छै कोर्स
बेटी के तऽ भऽ गेले ह पूरा बेटा क अखन छै तीन साल
हू बाकी छै
भेले ह
मेहनत करै य कि नै
हिम्मत सँ जतेक कऽ सकै छै अपना इच्छा भरि करै छै
चलू चलू की करतै बिना मेहनत के आइ काल्हि सम्भवो नइ छै मेहनत तऽ करय पड़तै नौकरी चाकरी के बड़ा दिक्कत भऽ गेल छै हूँ काज
करथिन भगवान महादेव जे करथिन
करबे करथिन की मेहनत के फल निक भेटबे करय छै लोक के मेहनत जे करतइ से भेटबे करतै हूँ
आओर आहा आहा के स्वस्थ केहन रहै य
ठीक रहैत छी आब वैह रूटीन चेकअप करबैत रहै छी दू चारि महीना पर आ ठीक रहैत छी छी हूँ आब अवस्था भेने यैह होय छै छै ने व्यायाम करै छियै भोर क कनि टहलितो छियै आधा घण्टा किछु योगासन सभ सुबह आधा घण्टा करै छियै
वेहा सब ज्यदा दवाइ सब बेसी वएह
हँ असल साफ ल आब अवस्था भेला पर बैसारी भय जाय छै गाम पर काज नइ रहल समय कटनाइ मुश्किल रहै छै से दिक्कत रहै छै कनि नो दस दस बजे तक तऽ लागल रहलहुँ अपन दैनिक काज मे एम्हर उम्हर असनान पूजा पाठ तकर बाद कनि दस सँ चार बजे तक गाम पर जे बैस पड़े छै गर्मी में त मे घर मे बाहर निकलब तऽ रउद तेहन रहे हाई छ जे पूछू नइ
बाहर के रोड मतलब जा
बढ़िया स घर
हँ हँ सहि बात
रोड पर रोबर तपीस रहै छै
हँ हँ बड्ड
एखन तऽ मेघ ओ आबि रहल अ कनि मनी
भअ कहा रहल छै लगै छै बहुत जोर आ वैह दस ता फुहि पड़ल कि बस गर्मी केने रहल आर इएह व्यवस्था छै हँ हँ ओतौ के तऽ सैह सुनय छियै
एहि बेर तऽ कहि रहल छै कि पानि कम हेतै
हँ कोनो देखैत चलै न्यूज कोनो हँ सामानसँ कम दर्शा रहल छै अरे ओ तऽ आब भगवान भरोसे खेती हेतै आधुनिक सुविधा उपलब्ध नइ छै किसान सभके तऽ दिक्कत तऽ हेबे करतै लोग बिआ बैल बाग तनी होइय य रोपनी कऽ अबैय य तकर बाद खेत के टा या दै छै सबटा पूंजियो लागि जाइ छै घर से निकल कऽ बाहर ओ पुजितो नइ छै आधुनिक सुविधा जँ उपलब्ध रहितै तखन तऽ लोक अपना पटबै के साधन रहितै सब किछ रहितै जेना छै पंजाब सब मे हरियाणा सबमे अपन सुविधा छै किसान के नीक उपजाबैए बिहार त कृषियो मे पिछड़ले रहि गेलै न
हँ साह तस ह समस्य बड़का आइ काल्हि तऽ नवका समस्या अहाँके बिजलीके भी भऽ गेलहु
हँ हँ बिजलिओ के समस्या बड्ड बढ़ल छै बिहार मे की क करते कतहु कतहु सरकारी बोर्डिंग ओ कतहु दस गाम बीस गाम पर एक टा दू टा के सुविधा भेटल छै लोक के तकरो एमे लाइने नहि रहै छै
सैह समस्य छै आ कते लोक खर्चा करतै तेँ उपजा नहि सकै
हँ उएह किसान के जते उपजे नहि छै तयसे बेसी पूँजीए लागि जाइ छै
कि करते खेतो तऽ तो परता नहि राखल जाइ छै
हँ की करतै नहि ने देखल जाइ छै माया छै ने केना छोड़ि देतै किसान पाँच बीघा चार बीघा करय वला किसान ओही पर आश्रित रहै छै की करतै खेति पर आश्रित छै उपजतै तखने खेतै बालो बच्चा ककरो बाहर में छै पढ़ैत छै कोचिंग करैत छै तऽ ओकरा अन्न पानि दस सेर बेचि कऽ ओकरा पढ़बे लिखबे मे लगबे यै ने कि तहन की करते दिक्कत छै
ह
हू
उपाय की छै
उपय नहि छै की करतै सरकारो कते करतै ककरा करतै से गप्प छै न साधन के दिक्कत छै जनसंख्या बढ़ल जा रहल छै तऽ समस्या तऽ उत्पन्न हेतै चलू समय कटलैए लोकक औहुना कटि जेतै
आंहो आर थोड़े छै ककरो नीकसँ ककरो खराबसँ होते रहय छै
हू हू हू कटबे करतै समय
लगन खतम भऽ गेलै कि छै
ऐं
लगन खतम भऽ गेलै कि
नहि नहि लगन तऽ ओयबीच मे मलेमास छलैए तैं रुकल छलै आब तऽ फेर शुरू भेलै हँ आब तऽ हँ आब एखन तऽ ह